हेलो
किहाल
हेलो हेलो हाँ बढ़ियाँ आओर कहियौ।
आओर सब बढ़ियाँ
आओर की भऽ रहल छै।
उं-उं-उंहुं उंहुं किछ ने
की भऽ रहल छै।
किछ नहि कि हेतै? अपने की क रहल छी?
कुछो नहि बैसल छी घरमे कि करब?
कि यौ घुमनाइ टहलनाइ
घूमनाइ टहलनाइ कतौ होइ छै नहि होइ छै हमरा हमर काजे होइ छै।
साँझू पहर घर मे पुरुख भऽ के से किया
ओ तऽ साँझपर की करतै लोक जाय कऽ आब ओबला समय छै साँझ उफार अ बोसँ साँझ आब-आब घरेमे रहू सुकूनसँ जतऽ घरमे काज नहि या तऽ घरमे बैसल रहों
हूँ-घुमै टहलै लए नहि जाइ छियै मतलब से
हाँ मतलब से
देखियो त आओर की सब होइ छै नया ताजामे?
नय तऽमे एखन कुछ नय भऽ रहल छै बस ओर सुनलहु भोज भात कहिया खुएभा
भोज भात जहिया खाइ
हां आ जहिया कही
सब की सब खाइब
जे खुआवीयौ जे खुआवीयौ
जेना की हुं अहाँके जाहि मे इंट्रेस्ट बेसी य से कहू
जे अहाँके इच्छा
मौउस भात माछ भात
मौसो भात रहतै तऽ कोनो बेजायत न थोड़े छै आ माछो भात रहतै तऽ नैय बेजाय छै जे खुआदी मौसो भात नय बे मौसे भात पनीरो खुआ सकै छी हम लेकिन पनीर आ आइकाल्हि ऑरिजिनल नय भेटै छै हम पनीर खेइना कम कऽ देलियऽ
ठीक छै जहिया अहाँके छुट्टी अछि कहू तहिआ हम
हमरा तऽ एखन रोज छुट्टी यऽ
रोज छुट्टी अइछ
आ
रोज छुट्टी अइछ
चारि दिन के रोज हाॅं दू चारि दिनके छुट्टी छै एखन
अछा
हाॅं
खेबै कि भात खेबै आकि पूरी खेबै
नैय पूरी ओहिसभमे नय होइ छै ओहिमे रोटिए भात ठीक लगैत छै
रोटी भात और कथी खायब
बस उएह रहतो उह नय पनीर भात नय मौसे भात कऽ लिअ ओहिमे किछो नय बस मौस भात आ प्यज आ ओहिपर जे हेतै कनि एक पैकके दारू शारू भऽ जाय तऽ मजा आबि जेतै
स सेहो सेहो पीबै छीय अहाँ
पी लेबै की हेतै तह जाय पीबै कथी छै मजा आबि जेतै हम्म आब नहि किछो विशेष करू
उं केँ
दारुए टा कि तारी लेहो
नहि तारी तारी नहि छ मुसर दगां सँब पीबै छै अ तारी दारू रहतै मुसर ढागंर पिबै छै तारी
ओ अच्छा दा शराब के पीबै छै हाइ लेवलके आदमी
हाॅं हाॅं हाॅं
तऽ हम ओनबै कतऽ से ओ तऽ अहाँ अपने लऽ कऽ आयब न
आच्छा ओ हम मँगा देब ओ होम डिलीवरी छै घरे पर आबि जाइत ह आओर सभ माँ पापा सब बढ़िआँ
भऽ गेलै
आओरं सब
सभ घरपर सब आनन्द घरपर सब आनन्द
सब आनन्द सब आनन्द सब बढ़िआ ह
त कोनो
हूँ
आँ भेँटो घाँट नहि दै छियै आइकाल्हि आइकाल्हि भेँटो घाँट नहि दै छियै
आउ घर पर आउ भोज खाय ले आयब न तऽ भेट घाट हेबे करत अहाँसभ अयबै ने हमसभ कतय निकलबै
तऽ कहिया जमाइन जमाइन फाँकनाइ शुरू कऽ दियै
हउ जमाइन फाकू भोर साँझ दुपहर तीन टाइम तऽ फाकबे करू
मतलब खुएबै अहाँ एक टाइम आ जमाइन फाँकू हम भोर साँझ आ दिन राति अच्छा
एकदम
वाह वाह एक टाइम खा ल तऽ कए दिन तक फाकऽ पड़तै
आब कय हिसाबे अहाँ खाइ छियै कय हिसाबे अहाँके पचै अछि ओ तऽ अहाँके पेट पर निर्भर करै अछि
नहि नहि कए दिन तक फाँकय पड़तै से पूछैत छियै
अहाँके पेट पर निर्भर करैत अछि
पेट पर की निर्भर करै
अहाँके कई हिसाबे पची तुरन्ते पचि जाइया कि धीरे धीरे पचै अछि धीरे धीरे पचैय अछि तऽ अखनेसँ खेनाइ शुरू करू
रातिमे खेबै आओर भोरमे तीन किलो हगबै भऽ जेतै पुजे
ओ तखन तऽ
अ हँ
तखन तऽ
आओर जेहन जेहन अहाँ खुएबै ताहि हिसाबे भोरमेहगबै भऽ गेलै
हूँ
आँ दू अढ़ाइ किलोसँ कम तऽ नहिए हगेतै अच्छा तऽ कए दिन तक फाँकियै
शुरू कऽ दियौ
कए दिन तैक
ओहि हिसाबे फकनाइ शुरू कऽ दियौ
अच्छा चलू ठीक छै
आओर कोनो असगरे छी घरमे
हँ फिलहाल एखन तऽ असगरे छी दोसगर नै एखन तऽ नै छथि कहू तऽ बजालियनि
अच्छे अच्छे के सब रहै छियै घरमे
घरमे तऽ एखन असगरे रहै छीयै
आ किया घरवाली
घरवाली अमेरिका गेलैया हेलो अमेरिका गेलै या अमेरिका
से किया
ओ ट्रम्पसँ भेट करऽ लए ओ ईरानसब आँ कथी
ओई लाइनमे छथि की
कोनलाइनमे
जे लाइनमे ट्रम्प छै ओहि लाइनमे ओकरासँ भेट करैके मतलब
तऽ पैघ आदमी छै ने ओ तै दुआरे लोल चलै छै ओकर बेसी ने लोल चलै छै बेसी ने हूँ तऽ ट्रम्पके लोले चलबयवला लोकसब चाही
ओ ट्रम्पोे के बेसी लोल चलै छाय
ओकरो लोल चलै छै आ हमर कनियोके लोल चलै छै तऽ दुनूके ठीके छै तैँ भेट घाँट गेलैया करऽ
अ
आओर आओर न ट्रम्पे भुते कुछ होना जोना भऽ रहल छै आ ने हमर घरे वाली भुते होना जोना भऽ रहल छै
खाली लोल चलै छै हँ
अच्छा अच्छा
चलबऽमे दुनू माहिर छै एक्सपर्ट छै तऽ दुनूके कोर मीटिंग होइ छै साफ लोलचलवला
हूँ ठीके छै हूँ आओर सब ठीक ठाक
आओर सब ठीक
हूँ
अहूँके लोल कम नहि चलैए
आ
अहूँके लोल कम नहि चलैय
लोल नहि चलेतै लोक त बास केना हेतै एखुनका दुनिया मे
हँ तऽ खाली लोले चला कऽ
ठेलठाइल के लोक कतय से कतऽ दऽ औते बदमाशेलोक के बास छै दुनिया मे आब ब सज्जन के बास छै सज्जन मतलब बकलेल
हँ आ जकर लोल नहि चलै छै ओकरा वास कहाँ होइ छैय
सजन आदमी के कहे छै एकर दिमागे शून छै एकर देखियौ ने
ह जेकर लोल नहि चले छै ओकरा बास थोड़े होय छै दुनिआँमे एकेटा लोले चलबऽ बालीके तऽ वास होइ छै हू
लोे चलबे वाली आद ्मी नीक झाड़ि पखाड़ के तऽ गप क दै छै से किया नहि बुझै छियै से म तऽ बुझियौ
हू ह
से गप छै यए अहाँ अपने सज्जन आदमी छीयै की
हमरा एहन सज्जन तऽ डिबिया लऽ कऽ खोजब तऽ नहि भेटत
से आवाज से बुझा रहल यै कतेक सजन छी से
बुझाइया ने
हँ हँ
त हूँ
हूँ से बुझ
आओर सब
आओर सब ठीके ठाक
आँ
आओर सब ठीक ठाक हँ हँ आओर सब ठीके ठाक हू
ईमेल
तखन फेर एखन तऽ मतलब घरवाली नहि छथि तऽ खेनाइ पिनाइ अपने बनबैत हैब
हॅं
घरवाली नहि छथि तऽ खेनाइ पिनाइ अपने बनबैत हेब
त के बना देत अहाँ आबि कऽ बना दिअ
ह
रहितो अइ तऽ कोन हमरा अपने बनबय पड़ैए
से किया
ओकरा लोल चलबयसँ फुरसत हेतै तहन ने
हू इ इहए कि
हू
हू ठीके छै हू
आओर कहू कत्ता छियै
सब ठीक ठाक मौसम केहन अछि अहाँ दिश
मौसम ठीके ठाक अइ रातिकेऽ होइत छै बारिश
राइते टाके होइ छै दिनके नय होइ छै
दिनकेँ नय देखै छियै रातिके सेहो नय देखैत छियै लेकिन बुझाइए जे राते तऽ होइ छै बारिश
ओ हँ ठीके छै हमहूँ गामेमे छी लेकिन एक किलोमीटरके अन् एक किलोमीटर के अंतर्गत मे होइ छै ने मतलब की ओते भेल बारिश एम्हर नय भेल से मतलब ताहि दुआरे पुछलौं हँ
अच्छा अच्छा अच्छा केओ कहै छलए पाकिस्तान जाय वाली छी अहाँ
आहाॅं जैब संगे
हमरा कोन काज अय हमरा न इण्डिये बड़ सुन्दर लगैए
अहाँ जाएब
नय अतहि बड़ सुन्दर छी हम हम नय जायब कतौ
नय जैब तऽ असगरे हम केना जेबै फेर पाकिस्तान
अच्छा नय जेबै नय केओ कहै छलए जे अंजलि जाइ छथि पाकिस्तान
आओर जैतौं कते सुन्दर दुनू गोटा घुमि केे अबितौं।
दुनू गोटा
मतलब अहाँ और हम मतलब
हँ हँ से अपन घरवाले सङ्गे जायब ने हमरा सङ्गे की करब जाकऽ उंम्म
हँ पाकिस्तानो तऽ देख
की हँ तऽ से अपना घरवला संगे जैब अरे तऽ से अपना घरवला संगे जायब कि हमरा सं
पुछलौं अहाँ कहलौं चर्चा केलौं अहाँ
हम तऽ अहिना पूछि देलौं हेँ जे केओ कहैत रहए जाइ छथि तैँ पूछि देलहुँ उंम्म
घरेवला सङ्गे जाउ कोनो शास्त्रमे कोनो शास्त्रमे लिखल छै की
लिखल होय या नय लिखल होइ या नय होइ ओहिसँ नय मतलब छै घरवला सङ्गे जायब तऽ कनि रहत सब ठीक ठाक दोसर सङ्गे जायब कहूँ किछु गड़बड़ सड़बड़ भऽ जायत तऽ ओसब उचित नय ने बात छै